हेलो
की हाल चाल?
ठीक हे अहाँके?
हमहूँ ठीक छी, आओर सभ कहू गाम घरके की हाल अछि, केहन अछि स्थिति?
गाम घरके हालचाल ठीक अछि, अहाँ ठीक छी।
हमहूँ ठीक छी, आओर सभ भोज भात भऽ गेलनि?
हँ काल्हिहो छलए भोज भात, आ देखियौ फेर सहि नहि रहि कऽ रहल।
अच्छा शनिरावके कथीकके भोज भात अइ।
काल्हि रहे मूड़न के भोज रहत आ शनि दिन रहत। तऽ अहाँके अथीके भोज भात
कथीके श्राद्ध अइ।
हँ श्रार्धे के भोज एकदशा दुआदशा के भोज अछि अहाँ नहि चिनहेय छलन ओ बाबा के बजरंग बाबा के
ओ ओ मरि गेलथि
हँ मरि गेलखिन
हुँम - की कहू हुनका बुझेने छियै जे बेटा छलनि हे कर्मक अपन अतीे बूढ़ सूढ़ छलखिन हेँ पाइ छलनि हेँ अपन नौकर राखि कऽ काज करै छलखिन हेँ बेटा पु
ऐंय असगरे रहै छलखिन हेँ
हँ बेटा पुतौह सभ नहि रहै छलन एतह तऽ अपन सभटा बुझैत छै केहन छै बेटा पुतहु कहब तऽ अहाँके की नहि अथी लागत क्षुगुन क्षुगुनता लागि जायत से बाप के असगरे रहैत रहैत घर मे बुझियौ तऽ हार्ट अटैक भऽ गेले
जाह आ यौ बड्ड नीक छलखिन हेँ केना बैसल रहैत छलखिन हेँ
हँ कनीयों नहि रहै छलनि अपने रहै छलखिन असगरे तऽ हुनकर त -
हय न
हँ एतेक बड़का घरमे असगरे रहै छखिन घर देख नहि छिय कतेक बड़का गाछ लैन हेंय
घर छलन ने से तऽ देख देखने छलियन
हँ तऽ उएह घरमे रहै छलखिन अपने असगरे रहै छलखिन एकटा नौकर छलनि हय तिनका कहलकै कि जे छातीमे बड़ दर्द होइएा से कनि लऽ चलअ तऽ ओ जहने निकलले गाड़ी लऽ के छलनि अपन गाड़ी कार तार छलनि हेन त तऽ ओहिमे बैसल खिन बुझियौ ने कनिको दूर नहि गेलखिन एको डेढ़ किलोमीटर ने तने बुझयो त साँस तोरि लेलखिन
जाह ई तऽ बड़ दुःखक बात कहलहुं हें बड नीक बाबा छलखिन हेँ पढ़ल लिखल सब गुनी छलखिन हे गे
हँ बहुत पढ़ल लिखल छलखिन हेन
हँ अहाँके कनि बाहरी आवाज आबैय क तो से दोसर जगह नीक जेना चलि जतहु ओतऽ करितऽ तऽ
हँ हँ जाइ छी आ हुनकर जे बुझियऔ त दुनू बेटा एललैय तऽ ओ दुनू बेटा जे किनलक या छोटका बेटा जे छै एकदमे के बुझियौ तऽ राक्षसे अछि
जा किया की केल काय से
हुंम एकटा बुझल छले बजरंग बाबा अपने कते नीक छलखिन हेँ
हँ बड नीक लोक हुनकर हुनकर हुनकर तऽ वर्णन नहि काएल जा सकैया
सीताराम जे छलै एकटा
हँ अच्छा ओ जे पिबै खाइ छलए
हँ तऽ ओ रहैत छलखिन ह बाबा तऽ हुनका लग जाइत छलनि कोनो काज ताज कऽ दै छलखिन पीबै खायवलााक लोक तऽ बुझते छिय तऽ दस बीस रुपआ के दऽ देथिन तऽ अपन पीबै छै ओकर बेटो सब एलै ओकरो सबके काज ताज कऽ दै छलखिन हेँ तऽ जहने ताज ताज करै छलखिन हे तऽ कहलखिन क जे हँ बुझे छल केना पैर तैर पकड़ लगिनी
पकड़य लगैत छलै आदत देखैत छलियै नहि पीबै नहि पीबै लए पाइ रहै छलियै तऽ बिख माग कऽ पीबै छलैया देखने छियै
हुनके छोटा बे छोटका बेटा के पैर तैर पकड़े छलैया ता छोटका बेटा छलै एखन बुझियौ तऽ दिमाग से घसकलने होइया लोक सब छीट जेना से छलिय एते मरल कहे एते मरल
ह जा जा जानसँ मढ़ गेलैया
हँ
ई तो बड खरापक बात भेले ये आइ काल् अपना सबके गामो घर मे बड स्थिति खराब भ गेले य
हँ बॉस लऽ कऽ देलकै औधरम बोध के आ एकटा हाथ टूटले छलै आ पिबैत खााय छले पूरा देह खोखला छले या ने मार के फेेक देलकै खत्ता मे के जाक कहलक पिबे लागल छले तऽ अपने डूबि के मरि गेलै बुझलियै
गई माय सब ओकर बेटाके तऽ बियाह नहि भेल छै
हँ नहि भेल छै आ बेटी सब जे कहने छले गेलहुँ आइ भोरे भोरे उम्हर देख कऽ हमरा अभुत लागि गेल छले केना ओकर देखलियै से हमरा लगै छैला कर मैजम से रस
ओ अहाँके आवाज जे छै से कटि कटि आबै य
हमँ बुझै छी गाँ घरमे ने प आओर त सब ठीक ह उएह हाल समाचार टोल मे तऽ
वला स्थिति खरापे भऽ गेल यै तऽ केओ ओकरा किछु कहलकै ने
बुझै नहि छियै जकरे पााय रहैत छै तकरेसँ मुँह ठोर धरे छै
नहि यइ तऽ बड्ड गलत भेलै गरीबे छलैए आब गरीबक लोक के नहि लोक मार कऽ फेेक देते
सएह कहू ने आ ताहि मे केहन समाज छै गाम के से कहिते ने जे तू ओकरा ठाम मारलकन ओकर आशा दुआ तऽ लोक कहतै ने जे हम तोरा एहिठाम नहि खेबौ तऽ सभ बुझै छै धनीक छै तऽरा एहिठाम पेड़ हाथ पकड़ै छै आ जे ओकरा ओइठाम खेते ओ पाप केन सबके ओ पाप ताप लगतै के बौजय छै सब कछ छै नीके भेले मरि गेलै पिबे खाइ छलै से केहनो छलै तऽ ओकरा सब लेल तऽ ओकर बापे छलैए ओकर बड़े छलैया
नहि मारबाक नहि चाहे छले जऽ पाई नहि देबाक छल त कते जे नहि देबो जो
नहि देते भगा देते गेट लगा लेते अपन ओ एहन कऽ मरलके मार के फेक देलकए बड जुलुम होइ छै इहो गाम सब में आइ काल में जतताे देखबे गाँंव उएह छै सब गांव मे की होय छै से ने बुझ बुझैछिए है गाम सब
लोक दू होइ छै गाम लोक के होई छै गाम दू होई छै
हाँ गाम शहर सब में इह घटना सब घटै एक टा अ देखलियए बौआ
गाम में घर के स्थिति जे से नीक लेकिन न ई देखलाक के बाद तऽ रा भरोसा उठि गेल केना माइर देलके गरीब छेलै बेटा के बियाहो नहि भेल छलै हाँ नै खाइ छेलै ओ बात अलग छेलै लेकिन नहि करबाक चाहे छेले एना बड्ड पाप केलक ए
बौआ एकटा अथी देखलौं बुझ न्यूज देखा देलक से देखलौं तऽ एकटा बच्चा सने एहन घटना केलकै यै से ओहि दिन सँ हमरा देखै छी तऽ आब डर होइया कते लोक जाइ छै कखन के केकरा मारि देतै
की भेलेये कतऽ के घटना कहै छियै
मोबाइले पर देखा देलक
कोन घटना कनी हमरो कहू नऽ
चास एकटा तेरह साल के बच्चा सने कहाँ दनि तीस टा आदमी ओकरा सने पढ़य ले जाइ छलै स्कूल स्कूल से स्कूल नै जाइ छलैये लगैये दोस्त संगे भेंट तेंट करै ले जाय छेलैये रास्ता मे टेम्पू टेम्पु वाला मिल कऽ ओकरा होटल मे बेच बेच देलकै होटल मे बेच देलकै ओ होटल सऽ होटल के जे मालिक रहै बुझे छियै आइ काल्हि मे केहन छौरा सब होइ छै पूरा जुग जमाना भ्रष्ट कहै छै कलयुग जे होइ छै असली से आबि गेल छै तऽ जहने मोबइल पर डाललकै तऽ तेरह आदमी ओकरा सने बुझियौ तऽ अथी केलकै ये बलात्कार तीस आदमी
बाप रे बा ओ तेरह साल के बच्चा सने यै
हाँ से जे देखतियै बौआ मोबाइल हँ मरि गेलै कि मोबाइल पर देखबै लागत जे कोन जुग मे आबि गेल छी अपना सब के सही कहै छेलै तऽ अपन सभ के दाई बाबा सभ जे तोहर सभ के जमाना मे जुग जमाना बड़ भ्रष्ट भऽ जेतौ
नहि नहि ई तऽ बड्ड ग कहू तऽ आदमीये ने वैह छै ऐना जे होइ छै एकरा सब के दिन ब दिन चर्बी बढ़ल जाय छै दिमाग बढ़ल जाय छै
आ सरकारो सब बुझै छियै तेहने भेल जाय छै सबटा
एकरा सबके तऽ जिन्दा जरा देबाक चाही कोनो भी लड़की संगे जेना केलकैये ककरो घर के बेटी छेलै एना नहि करबाक चाही छेलैये ई तऽ बड्ड गलत भेलैए
हाँ ऐ तऽ आओरो कहब तऽ अहाँ के अपने सब के पटना मे अपने सबके पटना मे से अथी भेलैये एकटा बच् चा गेल छेलै अपन बाप संगे परीक्षा दैय ले अपने सबकुछ ओकरा सने हँ मतलब
सुनने छेलियै होटल मे ओकर बाप के पप्पा के नींद पड़ि गेलै
हँ केना नै केना लगैये नशा तशा दऽ कऽ नींद पड़ा देलकै
तऽ जबरदस्ती बुझाय एल रहै तऽ बाप
हँ तऽ सैह केलकैये
हँ सुनने रहियै आब असगर जाय बला नहि छै लोक कहै छै न जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन से दरिन्दा सब पायदा लऽ लेने छै जे बेटी बचतै कथी बेटी के स्थितिये खराब भेल जाय छै
हँ बुझै नै छियै आइ काल्हिमे जे सरकारो सब जे बनै छै सबटा तेहने आतंकवादीये सब रहै छै आओर कहियौ नहेनाइ सुनेनाइ भेलै स्नान ध्यान
नहि भेलै आब जाइ छी करब कल भोज खेने रहि आ कहलियै माँ के माँ सादे खाना बनाउ तऽ माँ बनेलै भात दाल भाँटा भुजिया आलु जी आ जाह खैब त बाद जे देखा लौ
माँ सब ठीक छैथ अहाँके
हँ हमर ठीक छथि अहाँसभके घरपर सभ ठीक छथि
हँ ठीक छी देखैत छियै आब आमोमे दवा हल्ला करैत छथिन आब आमसभ टूटलैए तऽ कहलथि आम घर मे रखेके बड् हँ एहि बेेर आमसभ बड फड़ल छलए एखन तक आइयो टूट के एलै या बुझियौ तऽ तीनो चारि बोरा अहाँ सबके नहि फडल अछि तऽ भेज देब तहन
हँ नहि नहि छै खााय जोगरक छै नहि भेजब
अपना गाछ के कलकतिया मालदह सब अछि तोड़िकऽ भेज क तऽ बौआ के भेज से तऽ भेज देता भाय के अपन
बौआ त अहाँके काज सब रहै छै ने ओ नहि रहै छै अथी खाली बैसल ओकरा काज सब बहुते रहैत छै अगर नहि रहिते तऽ भेज दैतहु
ह अपनो सबके गाम के जे आब से रोड सब बनल बा पोखरि वाला रोड बनल ह से कहब बाबा पोखर के तऽ स्वर्ग जेनाब कऽ देलक य
बाप पोखरि के रोड बनि गेल
रोड बनल घाट बनल लोको ते ओतहि नहााय सुनाय य ओहिमे बुझे छिय आइ काल्हि में जे देखे छियै कपड़ा बदले सब वाला जे होइया की कहै छै किआ नहि गेलियै आइ हँ से बजलहु नहि होइया तऽ ओकरा बनेल कहिया ओहिमे सब कपड़ा पहिरै छै हम त से सब बुझेलियै कहियौ न देखतियै तहन ने तऽ ओकरो बाथरूम सब बनेलक एते सुंन्दर घाट अछि आ पानि ओहिमका तऽ बुझिते छलिय सब दिने केहेन सुन्दर रहय छलै या
हँ से तऽ पैन सुन्दर रहै छलै
आब जेबै एबै तऽ देखबै ओहिमे अ एखन पानि सब हो छै से पूरा सीढ़ी सभ पोखरिमे बना देने छै ओ सीढ़ी सभ पर लोक सब बैसि बैसि नहाइत रहत
तहन तऽ बड‌ नीक अछि
हू बड नीक छै की
ओ इम्हरो इमहरका पोखरि छै गोविंद साइड पोखर इमहरका त औहान नहि स्थिति की घाट एकटा बनेबो केलकै तऽ कोनो काजक नहि बनेल
उ अपने सबके बुझियौ ने अपनो सबके बनबतै तऽ गप छलै की मुखिया छलै या अपन लोक बनल ओकरा लोक कहलकै